हेलो हेलो हेलो हेलो
ह
ला बोथ न हेलो
गोर लागै छी
हाँ नीके रहु ठीक छी हँ की करै छी सुतल छलहुँ
ओरो सुतल छियौ हँ
आरो सुतल छलहूँ हन अच्छा बौआ सुतले यऽ
हँ ओ
हँ हुँ चाय सब नहि पिने हयब एखन
ओ
कल आओर कहियौ किछु नया समाचार
को
हूँ की भेल आवाज नहि आबै ठीक से बजियौ ने
हम नहि पीलहुँ एखन नहि पीलयूँ आब बनायब एखने अएलै हँ बौआ सब खेल इहा हाथे आ ट्यूशन जाय छै की कहलियै
ह ह
की कहलियै अहाँ सुतै नहि छियै दिनमे नहि हम नहि सुतै छी दिनके
लाईट कटि जाय छै बार बार नीद खुलि जाय छै ताहि दुआरे माथा जेना ओर भारी भए जाय तें सुतबे नहि करै छी ओ ह अहाँ सुतल छलहुँ हम तऽ कनि काल आराम कऽ लै छियै नीक करै छिय कऽ ल छै आराम कर हँ रातिके बेसी सुतबो करै छी ने राति बेसी हो जाइए आई जादा लेटऽ भ गेलछै खाना पीनामे हूँ तहि दुआरे भोरे फेर उठलहूँ हँ ताहि द्वारे कनि अराम क लैय छी एक घण्टाके आराम भऽ जाइ छै तऽ देहमे कनी नीक अथी रहै छै हँ बौआ त बआ बौआ त तखने तखने जे बौआ सुतल छलै तखनेसँ सुतल यऽ हु्म
हमर बौआ अपने सुति रहै छै
बच्चा सुतल रहै छै ने तऽ सुतैयोमे नीक लागै छै ओना नहि नीन्द होइ रहै छै अब उठत तऽ ओकरा खुयेबै ऐलयै हूँ साँझ कर त उ नहि सुतयै छलैय अखन सुतलैय साँझके ओतेक नहि रहत काज क अथी भोरका टाईममे बड्ड काज रहै छै हँ एखन आराम से करै छी हँ भोरकऽ बहुत मोन तबाही भऽ जाइ छै लोककेऽ करयमे
कि सभ खाना पीना बनतै एखन एखन एखन बनते अथि देने छियै फूलय लेल काबुली चना ओकरी सब बड़ा दिन मे बनल छलैए अच्छा ओकरे छोला रोटी बनैै रातिमे आ रातिमे अहाँके की बनत दालि भात सभ बनत ताबे कहै छलखिन माछ लेब माछ अनबैय केना बनबै छीयै अहाँ माछ
हां
हुँ मान्छ खेला कतेक दिन भऽ गेलै ने हिनका तेय द्वारे कहलिय आनय लाय गाँवसँ गेल हेबै तऽ माछ नहि खेने हेबै
हाँ
हां तहि दुआरे हूँ मिन म सभ दिन नहि ठीक लागै छै महीनामे एक दू बेर भऽ जाइ छै ने तऽ ठीक रहै छै चादर नै बनै छै हां बक हइ चादर बनतै त इ हाल हुँ उपर सँ दादी माँ छथिन आओर दीदी छथिन तय द्वारे हुँ अय सब मे ई भ जाय छै ने सब खेलक निगाह एक गोटा फेर लहसुन की अलग बनाउ फेर एम्हर अलग बनाउ तऽ कनि भऽ जाइ छै परेशानी तुं तऽ बुझेते छिहिंन इमहर मान्छ बनल इम्हर सादा खाना बनै छै हूँ दादी माँ अन्हि मे छथि एखन दादीमा एलखिन ने हम सब एलिय ने तो उहो एलखिन हुँ तहन दू महिना रहथिन एतह हाँ एहन रखने छियै अथीसँ तै छथिन तऽ ओहो तऽ कतेक सालके आब सत्तरि अथि नब्बे साल भऽ गेल हेतन ल तेंनअ ओ तऽ गाँव नहि आबैत छथिन तै बड़ नीक ओतय छथिन एक जगहमे बढ़िया छनि आब गाँव जे वाली नहि छथिन मौन बड होय छन ऐते गरदी मे रहबे नहि हँ एतेक गर्दी मे लऽनाइ बहुत परेशानी भऽ जाइ छै आओर अपन तऽ ठीके छथिन खाना पीना बढ़िया छनि हुँ खाय छथिन पीबैय छथिन आओर कि भाग्य होइत छै जे ददिया सास जीवै रहल छथि दादी तऽ मरि गेल अपन सभके ददिया सास जिबैत छथि बहुत खुशी के बात हँ किछु कर थोरे न परैय हुँ एगो खाय लए देलहुँ ओहा हुँ साड़ीगो धो दै छियै सभटा अपन करिते छथिन ओतबो नहि करबनि तब कहै छै जे सउसमे माय कें केलासे धर्म होइ छै ओतबो नहि करबै भेलै कि कहैत रह छथिन अहाँ सभपर अथी भेल छी हम कहलियन नहि से की हां बच्चाक कें कपड़ा धो से बूढ़ बच्चा तऽ एके रंग भेलै ने ह
बकी ख बे
हँ हँ ह बौआ सभ की करैए बौआ सभ एखने पढ़ि क गेल आयल इसकुलसँ खेल्लकऽ फेर गेल ट्यूशन पढ़य लेल कहै छी भोरके करय ले ट्यूशन से ओ कहै छथि नहि भोरके नहि पढ़ैब एकरा सभके चारि पौने चारि बजे आबै छै जाय कऽ फेर दऽ बारा मोन थाकि जाइ छै स्कूल सँ आबयमे फेर ट्यूशन पढ़ै लए जाइत नहि रहै छै तैयो कते पोलहाके विदा करै छी दुनूके ह हमरो जाउतऽ जाइ छथिन तऽ तीन बजे आबै छथिन तकर बाद फेर सा चारि बजे फेर ओ जाइ छथिन तहन सात बजे आबै छथिन हँ ओएह भऽ जाइ बच्चा सब थाकि जाइ छै ने भरि दिन स्कूल मे दूरो कते छै जेना सब के हाई स्कूल यै तते दूर जाब परै छै एकरा सभके डेली तै दुआरे हँ तैं थाकि जाय छै अ तीनू नै ई तऽ जाइया छोटकी तरन जे छै हमर सासुर मे बड़का ततय जाइ छै
ओकरा आ ओहि इसकुलमे पाँच पाँचमे तक छलै ताहि दुआरे निकालि देलियै निकल निकलि गेलै तऽ आब एहि स्कूल एडिशनलेल तै एतऽ बारहवीं तक छै एतऽ बारही तक पढ़ सकैए
ह
कॉलेज तक जेना अपना हाइ स्कूल कॉलेज बनि गेलै ने त
कोन क्लास मे छै बौआ छठी मे बौआ बड़का सिक्स मे यऽ छ्ठीमे
ह
आ पढ़ि ले नीकसँ मैट्रिक तक कमसँ कम तहन बढ़िया रहतै
नहि
होसगर छै हँ पढ़ैमे ठीक छै लेकिन एकरा पढ़ैके लेल एगो आदमी चाही बढ़िया ट्यूशन जे देने छियै ने बढ़िआँ पढ़बैत छथिन ट्यूशनमे एकरा अलग से दऽ देनी छै एकरा दुनू अलग हँ ह
नहि
घरोपर मेहनत करतै अपने हँ हँ हँ
एकरा दुनूके अपन अलग ट्यूशन दऽ देलहुँ एकरा कनि ओहिसँ बेसी अथीमे दऽ देने छियै बढ़िया पढ़बैत छथिन निक केने छि पइघो हँ हँ माँ सँ बात भेल छलौ आय केने छलैया ओ कहै छलै जे फोन नहि काज भऽ जाइ हं बच्चा भऽ जाइ छै काज त होइते छै
घरके काज कोनो काम होइ छै अंते नहि होय छै जखन चाहबै काजे रहै छै नहि सुतब नहि बात करब तऽ कहियो फुरसत नहि मिलत तऽ काज रहै छै हँ। दीदी सुतले छथ आयल छियै तऽ आओर काज पर काज आ मौन थकावटो हू से तऽ होइते छै घर बन्द कऽ दिऔ तऽ घर भऽ जाइ छै अथी ह
आओर
आओर आओर सभ ठीक यए। त आब मूड़नेमे आ बौआके मूड़न करय लेल। आ मूड़न करय लेल ह।
हँ।
हमरा अभी तऽ देरी नहि लागै छै, देरी हँ। गिनते गिनते टाइम बीत जाइ छै। आ तैँ मौसम ठीक अए, एखन ओतेक गरमी नहि हैत।
अइरो
रौदा उगल छेले आहान गर्मी नहि छै। बर्दास गला छै। ह नींद तऽ नहिए होइ छै, जहिया सँ ओ परसू होइते छलैए कनि। हूँ हूँ हम गाँम मोन नहि लागै छै, गाँवमे आब लोक नहि ने रहै छै, ओते मोन नहि लागै। की करत, कऽ पाज? छोड़ ह सही बात छै पेट दुआरे लोक की की नहि करै छै। लोक गाँव मे तऽ ब ओर क देख खे जेले लोककेँ भऽ जाइ छै आन जगह पर। करतै लोक, की होइत छै, बाहर छै। हँ
चल जाइ छै त कनी बहल जाइ छै
हँ हँ ह आ बौआ अखन छोट से भऽ जेतै तऽ थोड़ा ने गेल हेरे नै याए की सहिए बात छै पढ़ाइ लिखाइ। खैर, आब सालमे एक बेर गरमीक छुट्टीमे जाउ आऽ भऽ एक महिना लेल। एखन ई होइत छै, कहियो चलि जाउ, कहियो आबि जाउ। है है हू अहाँके दीदी उठि गेलथिन ओ? सुतल छल कनी काल सुतली, अच्छा ओयके बाद नींदे नहि होय छै। हँ आ देतब क ह
हु
ठीक छै, हुनको कऽ दैत छियनि कनि कॉल।